हेलो नमस्कार
नमस्कार मित्र
सभ ठीक छै ने, आइ हम एकटा अलग विषय पर गप करब कहली सझ हम लागब चौक पर बैसल छहु होएत किछु लोग खेती पढ़ाई और रोजगार के बारे में चर्चा कर रहल। अच्छा बहुत बात बहुत रोचक लागल, हमहूँ सुनी लागलहुँ।
हँ, ई विषय पर चर्चा हमेशा उप। योगी होइत छल, अलग अलग लोकक अनुभव सुनए लेल भेटैत छल, तखन चर्चा केना शुरू भेल
हॅं एक युवक कहलहु जे आजुक समय मे पढ़ाई बहुत जरूरी छै। बिना ज्ञानक आगाँ बढ़ब कठिन भऽ गेल छै। ओ अपन विचार विस्तारसँ रखलक बहुत लोक ओकर बातसँ सहमत छल।
हँ पढ़ाइके महत्वतर अस्वीकार नहि कएयल जा सकैत। छै मुद्दा केवल किताबक पढ़लासॅं सभ किछु सम्बत होइत छै। कि दोसर लोक की कहैत छलाह?
एखन एक बुजुर्ग व्यक्ति कहला जे पढ़ाइ जरूरी छै मुदा अनुभव सेहो ओतेक जरूरी छै जीवनक बहुत बात किताब से न बल्कि अनुभव से सिखलक चाहैत छै हुनकर बात सुनि सब ध्यान देबक लागल
ई त बात सही छै पढ़ाइ आ अनुभव दुनू अपन अपन महत्व छै एकटा संग ज्ञान भेटत छै दोसर सङ्ग समझ दुनू मेल बहुत जरूरी छै
फिर एक किसान कहलक जे खेती सय एकटा पैघ ज्ञान छै मौसम माटी अऽ असफलता जानकारी बिना खेती सफलता ही भए सकैत छै ई सुनी कतेको लोक प्रभावित भेल
हँ बहुत लोको खेतीक के साधारण काज बुझैत छथि मुद्दा असलमे एहिमे बहुत अनुभव आ समझक जरूरत पड़ैत छै किसानसभ बहुत मेहनत करैत छथिन
चर्चा धीरे धीरे युवा सभ भविष्य पर आबि गेल सब अपन अपन विचार रखल लागल के ओ व्यवसाय पच आ छल क्यूंकि नौकरीक वातावरण बहुत रोचक भ गेल छै
वाह तखन लोक की निष्कर्ष पर पहुँचला अलग अलग विचार होए पर चर्चा बहुत रोचक भर जायत छै आगाँ बताउ
अन्तमे सभ एहि बातसँ सहमत भेल जे कोनो काज छोट या पैघ नहि होइ छै जे इमानदारी समयनक चकर जाय तऽ हर क्षेत्र मे सम्मान आऔर सफलता भेटी सकैत छै ई बात सब के निक लागल
बिलकुल सही आदमिक पहचान ओकर कर्म स होयइत छै पेशा संग नहि मेहनत आ लगन हमेशा महत्व रखैत छै ई बहुत सुन्दर विचार छै
ओहे दिनक चर्चा मे हमरा बहुत नीक सीख भेट अलग अलग लोगो के अनुभव सुनी के सोच व्यापक होइत छै एहि कारण इएह बातचीत बहुत उपयोगी लागेत छै
हँ जखन लोक खुलि कर अपन विचार साझा करैत छथि तखन सभ किछु न किछु शिखल ले भटक छै आ एक चर्चा सचमे बहुत रोचक रहल सुन कऽ बहुत आनन्द भेल
चर्चा समाप्त होयबाक बाद बहुत लोकग चौक पर बसल रह केओ चाय पीबैत छै केओ अपन विचार साझा करैत छै वातावरण बहुत अफवाना पर ओर भरल छै जब आराम से गप करे छ कोनो जल्दी नही छै
हँ गामक चौक ई विशेषता होइत छै लोक ओतय सिर्फ बैसल लेल नहि बल्कि एक दोसर संग जुड़ल रहबाक लेल सेहो अबैत छथि एहि सन अपना अपन बनल रह छै बहुत नीक परम्परा छै
तखन एक युवा उठि क कहलक जे आजुक युवा सब बहुत जल्दी परिणाम चाहैत छथि धैर्य काम भए गेल छै ओ कहलक जे सफलता लेल समय आ निरन्तर प्रयास जरुरी सब ध्यान से सुनैत छलाह
ई बात तर सोचमे सोचबाक योग्य छै आजकली बहुत लोग जल्दी हार मानि लैत छथिन जखन परिणाम देर सँ आबैत छै तखन उत्साह कम भर जायत छै मुदा धैर्य बहुत जरूरी छै
एक बुजर्ग मुस्कितऽ
दऽ कऽ कहलखिन जे जाक लोक के बात पल ल परीक्षा करबाक पड़ैत छै रोज छल आर चिन्तासँ ओ जल्दी पैघ नहि होयत एहि बात पर सब हँसी पड़लक मुदा सिख बहुत गहरी छै
वाह इ तर बहुत उदाहरण छल प्राकृतिक स्वयं धैर्यके महत्व सिखाबत छै किछु चीज समय लैत छै एहि सत्यके स्वीकार करबाक चाही
फेर एक शिक्षक कहलक जे असफलताँ सँ डराइव नहि चाही जे केइओ गलती नहि करत तऽ सिखत कखन
गलती सिखबाक एकटा हिस्सा छै ई सुनी युवा सब गम्भीर भए गेल
बिल्कुल सही असफलता अन्त नहि होइत छै बहुत बेर ओसफलता दियस जायवक रास्ता बनत छै बस आदमी के हार नहि मानबाक चाही
चर्चा आगे बढ़ल तऽ क्यू कहलक जे आजुक समयमे लोक एक दोसरसँ तुलना बहुत करैत छथि एहि कारण अनास अनावश्यक चिन्ता बढ़े छै सभके अपन गलतीसँ
आगाँ बढ़बाक चाही
हँ तुलना अक्सर खुशी कम कर दैत छै हर व्यक्तिक परिस्थिति अलग होइत छी एहि कारण अपन लक्ष्य पर ध्यान देब बेसी उचित छै ई बहुत महत्वपूर्ण बात छै
धीरे धीरे साँझ गहरय लागल लोग अपन अपन घर दिस जाय लगलक मुदा सबक चेहरा पर सन्तोष छल लागैत छल जे चर्चा सबके किछु ने किछु सीख भेटल
हँ ई तर एहन बैठकक सभसँ पेघ सफलता छै जखन लोक किछु नऽ नया सोच सोचि कर घर लौटैत छथि तखन बातचीत सार्थक कहल जाइत छी बहुत नीक माहौल रहत होयत
हँ घर लोतेत समय हमहुँ बहुत सोचले रहलु मेहनत धैर्य सिखो सकारात्मक सोच एहि सब बात पर मन विचार भेरैत रहल एक साधारण सच बहुत उपयोगी बनि गेल
सचमे जीवनक बहुत पैघ सीख एहन साधारण बातचीत सँ भेटक छी जरूरी सिर्फ ई छै जे हम सुनबाक आ समझाक इच्छा राखी आइक ई चर्चा बहुत रोचक रहल सुनिके बहुत आनन्द भेल मित्र
दोसर दिन जखन हम फेर चौकपर गेलहुँ तखन अलगे चर्चा एखनो लोग बीच चलि रहल छै बहुत लोग अपन अपन राय देत छलाह क्यौ एतए तऽ कते छह जे धैर्य सभ से जरूरी छै। क्योंकि मेहनत महत्वपूर्ण पर जोर दैत छल, चर्चा फिर रोचक भए गेल
हँ जखन कोनो विषय लोकक मनकेँ छू लैत छैय। तखन ओ चर्चा जल्दी समाप्त नहि होइत छै, ओकर लेकिन ओकर पर बहुत दिन तक सोचैत रहैत छथि। ई बहुत नीक बात छैय।
तखन एक युवा कहलक जे मोबाइल आओर मनोरंजन कारण। बहुत महुत समय नष्ट भ‌ऽ जाय छैय, लोग अपन ल्क्षय सँ भटके लगैत छैय। एहि कारण समयक सही उपयोग जरूरी छैय। सभ गम्भीर भए कऽ सुनि छलै।
ई बात तर आइ काल्हि बहुत महत्व। उत्पन्न भऽ गेल छै, समय जतेक मूल्यवान छैय। ओतय शायद लोक नहि बुझैत छथि। एक बेर समय निकलि गेल तऽ फिर वापस नहि आबैत छै।
सही कहलु वाह ई तो बहुत गेहरी बात छैय। एक दोसर व्यक्त कहले जे सिर्फ व्यस्त रहल पर्याप्त नहि छैय। सही दिशामे मेहनत करक जरूरी छैय। स दिशा गलत होइ
पहिला बादो परिणाम, संतोजक नहि होय छैय।
वाह ई तऽ बहुत गहीर बात छै मेहनत आ सही दिशा। दूनू संग जरूरी छै एकटा। बिना दोसर अधूरा अछि, ई बात सभकेँ बुझबाक चाही।
अखन शिक्षक फेर कहला। जे सिखबाक कखनो बाद नहि करबाक चाही। जकर सिखबाक बाद जे जाय छै, ओकर विकास सेहो रुकि जाय छै, उम्र चाहे जतेक ओ ज्ञान हमेशा बड़ाबर जा सकैत छै।
बिल्कुल सही सीखबाक कोनो अन्तिम सीमा नहि होत। छै, जे व्यक्ति जिज्ञासु रहैत छै, ओ हमेशा आगाँ बढ़ैत रहैत छै, इ बहुत प्रेरणादायक विचार छै।
एक बुजुर्ग व्यक्ति अपन जीवन अनुभव सुनाब लागल ओ। कहल जे युवा अवस्थामे कतको गलती कर। मुदा तऽ ओही अनुभव धीरे धीरे बने छै।
हँ, अनुभव कितने पढ़लासँ संग नहि, बल्कि जीवन जीलासँ संग बनत छै, एहि कारण बुजुर्ग लोकक बात ध्यानसँ सुनबाक चाही। हुनका लग बहुत मूल्यवान सिख होइत छै।
सही कहलू
चारचा दर एक लड़का पूछलक जे सफलताक के असली मापदंड की छै। पेशा सम मन खुशी ई प्रश्न सुनी सभ किछु दे लेल सोचत लगलक
इ तर बहुत रोचक प्रश्न छै। अलग अलग लोक के उत्तर अलग अलग होयत तखन लोक की जवाब देखलनि? मित्र
क्यो क्यो कहलक पैसा जरूरी छै क्यो की कहलक सम्मान मुद्दा अ अधिकांश लोक एहि बात पर सहमत भेलाह मै मान सन्तोष आ खुशी सबसँ पैघ सफलता छै बिना खुशी बाकी सब अधूरा लागैत छै
हँ ई बात बहुत हद तक सही छै जँ आदमी भीतर सँ सन्तुष्ट नहि होय तब बाहरी उपलब्धि सेहो अधूरी लागत छै खुशीके महत्वो बहुत पैघ छै
धीरे धीरे रहि होयत लागत चौक पर लोक संख्या कम होइत लगत मुदा चर्चा मे जे बात सबके स्वच्छ भाग गेल बहुत को सारकेट गेल
सचमे एहन बातचीत सिर्फ समय बितबै लेल नहि होइत छै ई सोच बदलै सीखय आ समझ बदलाब मे मदद करैत छै एहि कारण एकर महत्व महत्व बहुत बेसी छै
घर लौटते समय हम आकाश दिश देखा सोचत रहलु जीवन मे बहुत प्रश्न छै मुदा उत्तर खोजबाक प्रक्रिया सेहो सुन्दर छै शायद एहि कारण सिखबाक कखनो समाप्त नहि होइत छै
बिलकुल सही कहैत छी जतेक हम सीखैत छी ओतय बुझाैत छै जो एखनो बहुत किछु जानबाक बाकी छै ई भावना आदमीके विनम्र बनाबैत छै